जय झूलेलाल
ॿियो ॿुधायो छा हाल आ?
बढ़िया-बढ़िया
कीअं वयो अॼ जो ॾींय?
ॾाढो सुठो।
ईअं रोटी वोटी ठाहे वरती ता?
हा -हा ठाहे वरिती।
छा ठाहियो तौ?
असां अॼु अरबी ठाहीसीं अरबी, ऐं वड़ा पाव।
फुल्का न हुननि सां गॾु।
न वड़ा पाव त ईअं ई शाम जो स्नैक्स असांजे घर में रोटी लेट खाईंदा आहियूं असां। क्योकी असांजे घर में बिज़नस वारा आहिनि। त हस्बैंड लेट ईंदा आहिनि न त रोटी लेट खाईंदा आहियूं। त शाम जो स्नैक्स खपंदो आहे बेटे खे त हुन लाऐ वड़ा
अरबि छा थूम में, थूम में, बसर में की तरयल?
न थूम में, थूम ऐं बसर में हुननजी ग्रेवी ठहंदी आ। पहिरियों उनखे अरबी खे बॉइल करे पो थूम ऐं बसर में विझी थोरो छोक लॻाए पो टमाटे पयोरी विझ करें आऐं, अरबी विझ फ्राए करे
ॾाढो सुठो।
हम ॿियो?
हाणे- हाणे छा था कयो?
बसि हाणे पंहिंजी पढ़ाई कंदमि मां।
तांजी पढ़ाई?
हा मूंखे स्कूल में ॿारनि खे पढ़ाइणो पवंदो आहे त हुन खां पहिरियों मां बि थोरो पंहिंजे पाण खे पेयर कंदी आहियां। एक्चुली में मां टीचर आहियां। स्कूल में जॉब कंदी आहियां।
अच्छा अच्छा हा खाद सुभाणेध कल्ह ॿुधायो न तव्हां?
हा त ॿारनि खे पढ़ाइण खां पहिरियों थोरो ई वी एस जो चैप्टरस थोरा मां बि पंहिंजा नोट्स ठाहींदी आहियां।
अचछा
हा
त ई वी एस में छा प्रदूषण जे बारे में
हा पॉल्युशन जे बारे में हा -हा पॉल्युशन जे बारे में सुभाणे ॿारनि खे पढ़ाइणो आ त हुन लाइ चार्ज रुपया रुपिया कयूं। की कहिड़े कहिड़े टाइप जा पॉल्युशनस थींदा आहिनि? जीअं ध्वनि प्रदूषण आ, जल प्रदूषण आ। वायु प्रदूषण आ त भई वायू प्रदूषण उहो ॾेखारिणो पवंदो आहे ॿारनि खे की वायु प्रदूषण कीअं थींदो आ? त हुन लाइ असां नंढियूं -नंढियूं गाॾियूं ठाहींदा आहियूं चाट में हुनखां पोइ हुननि जो ॾेखारींद्ा आहियूं। धुओं निकिरंदो आ, ख़राबु वारो, उन सां पूरो वायू ख़राब थींदी आ। या कारखाननि मां जेके धुआ निकरंदा आहिनि। अॼुकल्ह स्कूल में स्मार्ट बोर्ड्स बि अची विया आहिनि। त स्मार्ट बोर्ड ते ॾेखारींदा आहिक्ष। यूं की कीअं कीअं कारखानन में जेको मटेरियल यूस थींदो आह त उन मां जेको धुओं निकिरंदो आह। उहो पूरे वायु खे ख़राब कंदो आह। उन खां पो उन जो कचरो वरी पाणीअ में किराईंदा एन नदियुन में। त जल बि प्रदूषित थींदो आह।
अच्छा
असांई नदियूं प्रदूषित थी वियूं एन पूरो किन कचरो उन में वञी वञी करे माण्हू जेके के घर में पूॼा पाठ कंदा एन उहो पाणी उनमें हारई उहो पाणी उनमें पाणी किनो पाणी हुन खां पो फल गुल इहे सभु हुनमें विझंदा एन नदियुन में इनजे करे असांजी नदियूं बि दूषित थी वियूं यन।
अच्छा तव्हांजे हिते पो ॿारन खे कारखानन डिखारण बि वठी वेंदा एन?
हा हा। असांजे हिते भोपाल में बी एच ई एल आहे ऐं मंडी डीप पाए मंडी डीप ऐं बी एच सी एल इन साइट ॾाढा सारा कारखाना बि आहिन त असां ॿारन खे उते बि विज़िट कराईंदा आहियूं।
अच्छा मां बि नंढे हूंद हुम हिकुश कारखाने में हुयम असांजा बि स्कूल वारा वठी विया हुया सांची जो सांची जेको खीरु ईंदो आह न। तव्हांजे हिते बि ईंदो हूंदो हा। हा हुनजो कारखानो असांजे हिते उज्जैन में आहे हिक।
अच्छा! असांजे हिते बि भोपाल में बि आहे सांची जो पूरो। असां बि हिक दफ़ो पेंजे ॿारन खे वठी वियासीं। ट्रिप ते असां पूरो हुनमें ॾेखारियोसीं की कीअं साची जो बि खीर पाउडर फॉर्म में हूंदो आह। पहियो पूरो पाउडर हूंदा एन। उन खां पो उहो लिक्विड फॉम करे असांखे घर में पैकेट में पैक करे मोकलियो वेंदो आह।
मशीनरी वग़ैरहा ॾाढी सारी यूज़ थींदी आह उनमें। ॾाढी सारी
हो त प्लांट हिन करे हूंदा एन की खीर खे वधीक वक़्त ताईं रखण लाइ। जीअरो रखण लाइ न त खीर फटजी वेंदो।
फटजी वेंदो पर तॾह बि त खीर गर्मीअ में फटजी वेंदो आह।
न पेंजे ते फटिजी वेंदो आह पर उहो कारखाने वारा त किसानन खां वठी करे रखी वठंदा एन न।
हा हा।
हीअं किसान जो फटजंदो एतरो ॾहढ वीह वीह लीटर त हो छा कंदो वीचारो?
हा हा।
हुन जो बि फ़ाइदो थी वेंदो आह अऊं पेंजो
सारा हार्मफुल शयूं बि त हुनमें यूस करन ता जेके असांजे हेल्थ ला सही कानन। अॼकल्ह त खीर में बि केॾी मिलावट वेठी अचे उन में बि असां ॿुधूं वेठा की डिटर्जेंट पाउडर इहे सभ हेठा वि चन असांजे हिते त ॿिन चन एरियन में नकली खीर बि सप्लायर थींदो आहे त उहो बि पकड़जा।
न हे स सांची अमूल वारा कुझु बि न विझंदा आहिन्।
हा, इन्हनि जो त हाणे, नालो आ त ब्रांड आ। बाक़ी त नंढा- नंढा जेके ॿे अचनि था। उन्हनि में त थे थी थोड़ी घणी मिलावट त थे वेठी ॾाढो हींअर त न्यूज़ में ऐं रील्स में, ॾाढो अवेयर करन वेठ ठा कि सभु कुझु चेक करे खाओ, पर एॾो पॉसिबल त आहे कोन्ह, हर हिक शइ खे चेक करे खाऊं।
हा ब
इन लाइ असां हाणे पनीर वग़ैरह वठण ई छॾे ॾिनो आ, पनीर बि असां घर में ई ठाहींदा आहियूं।
सुठो आहे।
ऊअं ई गर्मीअ में खीर त फिटी ई वेंदो आ। ऐं न फिटंदो आहे त, असां फिटाए छॾींदा आहियूं। लेकिन प्रोपर पनीर अञा ठही न सघ घंदो आ, पर ईअं हूंदो आ कि पनीर जी भुजी ठही वें दी आ या पनीर कोरमा
न, प्रॉपर बि ठही वेंदो सुठे नमूने सां हुन जो हिकु सांचो ईंदो आहे।
अच्छा।
त हुनमें पनीर तहां ठाहींदव न त जीअं बाज़ार पनीर वांगुर ई लॻे ई ठईंदो आ उन में।
अच्छा- अच्छा।
नंढो ई ईंदो आहे ऊ सांचो, हुनमें अढाई सौ ग्राम पनीर बि पाण ठाहे सघूं था।
अच्छा। त हुनमें प्रोपर तरीक़े सां, पो भाॼीअ में उहो पनीर घुरंदो न आहे?
न न भुरंदो आहे हुनमें टुंगु- टुंगु वारो हिकु दॿो हूंदो आहे
हा।
हुनमें फिटियल जेको खीर हूंदो आहे होह जेको बचंदो आहे न पो पनीर विजी करे मथां वज़न रखी करे ॼमाए छॾियो त सेट थी वेंदो आहे।
त पोइ छा फ्रिज में रखिणो पवंदो आ छा?
न हीअं ई ॿाहिरि ई रखो न ॼमी वेंदो हुन खां पोइ जीअं ई पाण खे वापरणो आहे।
त घणनि कलाकनि में पनीर ॼमी वेंदो आहे हुन में? मतलबु फिक्स ईंअं। सॉलिड थी वेंदो आह?
रात रखो, सुबुह ताईं थी वेंदो आ।
अच्छा पूरी मतलबु, ओवरनाइट पाण खे रखिणो पवंदो आह।
हा।
अच्छा त पोइ पनीर बिल्कुलु पीसिस- पीसिस में निकिरंदो आहे?
हा निकिरंदो आ।
त मार्केट वारा त वॾा- वॾा, कुझु पाउडर्स बि विझंदा आहिनि शायदि? पनीर ठाहिण लाइ मार्केट में त, जेके डेरी वारा हूंदा आहिनि।
हो बि सांचे में रखे, ठाहींदा आहिनि।
हा लेकिन मां ॿुधो आहे की उहे बि, विझंदा आहिनि थोरो घणो पाउडर विझंदा आहिनि उन क अञा थोरो थिक खीर खे अञा थोरो थिक करण ला
हा, हो, हो त हुनन्हि खे त मुनाफ़ो खपे तो त सभु कंदा न।
हा, सुठी क्वांटिटीअ में पनीर अचे।
हा उहो त सभु कंदा आहिनि।
हम्म, ऐं गिह में बि अॼुकल्ह ॾाढो हू वेठा विझनि। पाउडर ताकी ॾाढो गीहु निकिरे। हर शे मां धीरे-धीरे प्योरिटी ख़तम थी वई आ
अच्छा, अंउं तहांजा मम्मी किथे रहिंदा हिन?
मुंजा मम्मी, प्रोपर बेड़ागढ़ में रव्हंदा हिन।
अच्छा मम्मी भी उते आइन, ससु भी उते आइन।
हा, न ससु हाणें हिते ई आईन न लाल घाटी जिते मां रव्हंदी आहियां न।
हा मतिलबु स सु सु सु मम्मी बि पासे में हूंदा।
हा-हा असांजो हिकु कवड कैंपस आ, उन में असांजा ॿ घर वरितल इनि हिकु मुंजो आ, ऐं हिकु मुंजी ससु जो घर आ, ऐं मुंजी मम्मी प्रोपर बेड़ागढ़ में रवंदा इन।
आच्छा
हा, प्रोपर बेड़ागढ़ में घर र असांजो हिकु, ऐं असांजो हिकु घर बेड़ागढ़ में बि आहे। जेको असांजो वॾो घर आ पुश्तैनी घर उहो अंञां बेड़ागढ़ में ही आ। बेड़ागढ़ में हाणे पूरो मार्केट ठही वियो आ न त उते रहिंण ऐं एॾो पॉसिबल न हुंदो आ, मतिलब पूरे टाइम गाॾियूं, गाॾियूं, गाॾियूं, गोड़ ॿार सुठे तरह पढ़ी न सघंदा इनि।
पूरी मार्केट थी वई आ त ॿारनि खे पढ़ाई- वढ़ाई लाए ॾाढो डिस्टर्ब थींदो आ न को ॿार हेठि खेले सघंदा इनि
ॿार हेठ लव्हंदो ई कोने त इन ला, ॿारनि खे थोड़ो फिज़िकल एक्टिविटी बि त ज़रूरी आ।
त इन ला, उओ घर असां छॾे आयासीं।
त हुनजी याद त ईंदी हूंदी गॾिजी करे रहिंदा आहियो हाणें?
हा याद त ईंदी आ, सभु मिलंदा आहियूं असां। जे घर में हर मंथ में हिकु दफ़ो असां पांण में गेटटुगेदर कंदा आहियूं। असांयें घर में थर्टी सिक्स मेंबर आहियूं असां, सभु गॾु रवंदा हा सीं असां। त हाणे असां सभु, पंहिंजो-पंहिंजो सेपरेट- सेपरेट वरितो आ त असांजा ट्रे घर त इत तेई इन लाल घाटी में, ऐं असांया ॿ घर कोलार में इन। कोलार प्रोपर भोपाल आ, उहो बि ॾाढो डवलप एरियो आ
बस जेको हो हिकु भेल जो एरियो आहे।
हा न भेल जो खां अञां, उहो थोड़ो अलॻ एरियो आ भेल वारो। ही थोड़ो अलॻि एरियो आ, ही चूना भट्टी कोलार इन साइड वेंदो आ, टेन ॾहें नंबर शाहपुरा इह्यो एरियो आ।
परते जा रिश्तेदार इन ॿ हो भो भोपाल हिकु भोपाल में रहिंदा इनि, हिक -कु, बेरागढ़ में रहिंदा इनि।
बेड़ागढ़ में केर रव्हंदो तव तहांजो?
त मुंजी बुआ इन न ओ हुननि जी निरांण
अच्छा, बेड़ागढ़ में त लॻभॻ सभु हिक ॿे खे सुञाणींदा ई आइन। बेड़ागढ़ वारन जा हर किथे रिश्तेदार हूंदा इनि।
हा
त तव्हां ईंदा आहियो, आया आहियो बेड़ागर कॾहिं ॾि
न-न कॾी न आयो आहियां।
अच्छा, हिते मार्केट ॾाढो सुठो आ हितां जो फेमस आ मार्केट।
हा ईंदम कॾी।
हा बेड़ागढ़ में मार्केट सिंधी, सिंधी, सिंधी सब, सब सिंधियुनि कि सभिनी खे सभ सिंधीयुन खे दुकानियूं ई आइन बेड़ागढ़ में लॻभॻ बिज़नेस मैन आहिन सब। सालनि जा बिज़नेस वेठा हलन मतलब। हुननि हींअर हुननि जा पर पोता वेठा संभालन, पंज पीढ़ियुनि खां बिज़नेस वेठा हलन हिते। सभिनी जा बिज़नेस आहिनि।
तव्हां आया आहियो उज्जैन कॾहिं?
हा मां हिक दफ़ो आई हुयमि उज्जैन माहाकालेश्वर। हाणे ही आईहमि मां, मई में। एक्ज़ाम ॾियण वई हुयमि मां इंदौर पो इंदौर खां पो मुंजा हस्बैंड आया आ मूंखे वठण त पो असां माहाकालेश्वर मथो टेके ऐं हिते वापसि आयासीं भोपाल। महाकालेश्वर बि ॾाढो सुठो ठही वियो आ, उतां जो कारीडोर बि ॾाढो सुठो थी वियो आ हीअंर त, भीड़ बि ॾाढी थी अचे चे हाणे त तव्हांजे उज्जैन में ॾाढी भीड़ थींदी सावण चालू थींदो त।
हा, सावन में भीड़ थींदी। हाली घट आहे पर, आहे त सही हाणे बि हाली बि आहे।
अगर हींअर कंहिंखे अचिणो हुजे त? जीअं मुंजा ॿाहिरि नानाणा रहंदा आहिनि जबलपुर में उहे सोचनि पिया माहाकालेश्वर वञण जो त हींअर अचण सही आ की हींअर सावन खां पो ही अचनि?
न सावन में अचनि न, सावन में छा हुननि खे सावण जे सूमर में ईंदा त महाकाल जी सवारी बि ॾिसण में अची वेंदी।
लेकिन ॾाढी भीड़ हूंदी आ न हुन टाइम ते, त एॾो भीड़ में?
पो छाहे, भीड़ माण्हू अलाए किथां-किथां ईंदा आहिनि।
न पर अॼु ॿार नंढा आहिनि परेशान थींदा आहिनि त
न मुंजी दुकान जे पुठियां खां आहे नंढी नंढी गिटियूं आहिनि हुननि में भीह करे आराम सां सवारी ॾिसी वठो तव्हां।
अच्छा अच्छा! तव्हांजी दुकान तव्हां कल्ह ॿुधायो हो उतई आ न हुन ही एरिए में।
मुंजी दुकान जे पुठियां नंढी नंढी खोड़ सारियूं घिटियूं आहिनि।
त मां त ईअं ॿुधो हुओ की जॾहिं सांवण स्टार्ट थींदो आ त तव्हांजे उज्जैन में संडे ॾींंहं स्कू स्कूल्स लॻंदा आहिनि ऐं मंडे ऑफ रहंदा आहिनि?
हा, असांजे हिते हीअं थींदो आ।
त हमेशा ईअं थींदो आ की सिर्फ सावन?
सि, सिर्फ अं सावण में।
त पो हर जेको सावण जेसि ताईं पूरो सावण जो महीनो हलंदो आ त तेसिताईं उज् उज्जैन सॼी मंडे ॾीं बंद रहंदी आ, मार्केट बि बंदि रहंदी आ?
मार्केट-मार्केट सब खुलियल हूंदी आ।
सिर्फ़ स्कूल्स बंद रहंदा आहिनि?
हा खाली ॿारनि जी छुटियूं हूंदियूं आहिनि ॿार बि सवारी में ईंदा आहिनि न।
त पूरो छा सवारी में जुलूस वग़ैरह निकिरंदो आ छा?
हा। जुलूस में हिक ॿ मेन त महाकाल बाबा जी पालकी हूंदी आ।
अच्छा।
बाक़ी त बैंड बाजा। पुलिस वारनि जा बैंड, महाकालनि जे भक्तनि जी टोलियूं।
अच्छा, हिक ई जुलूस में मतलबु ॾाढा सारा माण्हू हूंदा इन न।
हा, घटि में घटि ॿ। हिकु किलोमीटर लंबो जुलूस मञी थां सघो तां।
अच्छा, त उहो केॾी महिल निकिरंदो आ, टाईमिंग छा आहे?
उहो हिकु विपारनि जो निकिरंदो आ विपारनि खां शाम ताईं।
शाम ताईं निकिरंदो आ, ॾींहं खां वठी?
हा मतिलबु ट्री चईं बजे खां शुरू थींदो आ। अठें नवें ताईं।
त उहो जलूस मतिलबु। केसिताईं, के पूरे उज्जैन में घुमाईंदा इन केसिताईं घुमाईंदा इन।
हू, महांकाल मां शुरू थींदे हुनखे बाज़ारनि में घुमाईंदे वापस नदी ते खणी वेंदा आहिनि।
केड़ी नदीअ ते खणी वेंदा इन? त शिपरा नदी अञां आहे उते? क्योंकी जॾहिं मां जॾहिं मां आई हुयमि तॾहिं त ॾाढी सुकी वई हुई।
न हाणे नर्मदा सां जोड़े छॾियो आहे, हाणे हुन में पाणी जी कोई कमी कोन्हे।
त हाणे मतिलबु शिपरा नदी वापसि जे पहिरियों हूंदी हुई।
हा हा। न न हाणे कुछु बि सुकियल कोन्हे ऐं जेहिं ॾींहुं पाणी खपे जहिं ॾींहुं मतिलबु त्योहार इन घटि पाणी आए तो वापसि खोले वठंदा आहिनि डेम जा बांध। वापिस पाणीअ सां भराइजी वेंदी आ।
त हींअर शिप्रा नदीअ ऐं नर्मदा नदीअ खे पाण में जोड़े छॾियो तनि।
हा।
त हाणे जेको बि मतिलबु पाणी हूंदो आ, अगरि ओवर खप खपंदो आ त, या हुते ओवरफफ़्लो थी वेंदो हूंदो त पोइ हिते करे छॾींदा हूंदासीं। शिप्रा नदीअ में विझी छॾींद हूंदा।
हा यां तीज त्योहार आहिनि त उनमें। जीअं त गांव जा माण्हू स्नानु करण ईंदा आहिनि उमास ॾींहुं।
हम्म।
त हुननि जे हिसाब सां पोइ उहो खोले छॾंदा आहिनि।
अच्छा अच्छा, त उज्जैन जे आसे पासे में बि ॾाढा गांव आहिनि छा?
हा आहिनि न, गांव वारा हर वार त्योहार ते हिते ईंदा आहिनि स्नानु करण, चोॾसि उमावस। त स्पेशली ईंदा ई आहिनि।
अच्छा, त पोइ त ॾाढी भीड़ थींदी हूंदी?
हा त गांव, सुबुह सुबुह जो सुबुह जो महिल थींदी आ। पोइ विपारनि जो हली वेंदा इन ॿारहें बजे ताईं हो।
त तॾ केड़े केड़े टाइम ते उते ईंदा आहिनि गांव वारा? केड़ो केड़ो स्नानु कंदा आहिनि शिप्रा ते?
एं चोॾसि उमास कंदा इन।
अच्छा, त इहा हर मन्थ थींदी आ। उउमास जेकी ईंदी आ, उहा ई उनखे ई चइबो आ न
हा, हुनखे बाक़ी हा, हर मंथ ईंदा आहिनि लॻभॻि या कुझु कुझु त टीज त्योहार तें ईंंदा आहिनि, जीअं ॾियारी जे पासे में वॾी ग्यारस आहे वॾी इअं, कुझु अहिड़ा बि हूंदा आहिनि
अच्छा, अच्छा
ह
शिपरा नदी जी बि ॾाढी महानता आहे। हा, इहा बि मं
तां शिप्रा जी आरती ॾिसी थव कॾीं?
न, न। जॾहिं मां आई हुयमि न तॾहिं मां ॾाढी नंढी हुअमि, नाइंथ टेंथ में पढ़ंदी हुअमि तॾहिं मां आई यमि पंहिंजी फैमिली सां गॾु त असां शिपरा नदी ते बि आया हासीं। हींअर त मां जॾहिं आई हुअमि जन मए में त मां शिपरा नदी में न आई हुयमि, क्योकी ॾाढी गरमी हुई, त असां सब माहाकाल जा दर्शन करे आया, निकता हुआसीं भोपाल ला। लेकिन जॾहिं मां नाइंथ टेंथ में हमि, त पंहिंजे पापा ममी सां आई यमि पंहिंजे चाचा चाची सां तॾहिं असां शिपरा ऐं हिते भैरव बाबा जो बि, काल भैरव
हा।
हा न। काल भैरव जो बि मंदिर हो, तॾहिं मां ॾिठी हुई त ॾाढी सु सुकल सुकल हुई, त असां सुबुये टाइम ते ई निक मतलबु निकिता हासीं, तॾीं हीअं शाम ताईं असां दर्शन करे पो वापस रस्ते में देवास आयो त असां देवास वियाहासीं।
न हाणे अचजो कॾी, शिपरा जी आरती बि ॾिसजो शाम जनत
शाम जो थींदी आ शिपरा जी आरती?
हा।
त माहाकालेश्वर मंदिर खां ऐं शिप्रा नदी मतल केतिरो परे आन?
हिकु किलोमीटर।
अच्छा, पासे में वॉकिंग डिस्टेंस ई आ।
अच्छा। हा वॉक बि करे सघो था न त गाॾी हुजे त ॿाहिरां ई रस्तो आहे।
अच्छा।
ऐं कालभैरव मंदिर बि उते ई आ न शायद?
पर कालभैरो परते आहे, चार किलोमीटर।
अच्छा-अच्छा, त उज्जैन में काल भैरव जी छा मान्यता आहे?
हुननि खे दारू चढ़ंदी आहे भॻवान खे।
हा, उहो असां बि चाढ़ीईसीं।
हा, यूनिवर्स जा मुंहिंजे हिसाब सां हे ही हिकिड़ा ई भॻवान इन जे के दारू हाऊं पीअं पीअंदा बि आहिनि हो।
त अञा बि उहो जीअं असां नंढे हूंदे ॾिठोहोसीं त अञा बि उहो कंटीन्यू आहे?
हा, मए हा पीअंदा आहिनि अञा बि हो मतलबु सभु वैज्ञानिक आया सभिनि ॾिसी वरितो कि दारू वेंदी किथे आ, सब करे ॾिसी वरतो पोइ बि ख़बर न पई आ अञा ताईं।
अच्छा, मतलबु हुते एॾो रिसर्च बि थियो।
हा।
अच्छा- अच्छा, त कुछु पतो न लॻी सघियो। कि केॾां थो वंञे, पर ईअं बि हूंदो आ कि कुछु कुछु मूर् भितियुन में अहिड़ी शयूं यूज़ कयूं वेंदियूइन कि हो पाणी या लिक्विड जेको बि फॉर्म हूंदो आ उनखे एक् ऐब्सॉर्ब कंदी वेंदी आ, त कुछु इयो त कान्हे इन जे करे
हेतिरो रोज़ जा घटि में घटि पंज हज़ार माण्हू ईंदा आहिनि।
एतिरी भीड़ ईंदी आ?
हा त एतिरो केतिरो ऐब्सॉर्ब कंदी।
त एतिरी भीड़ में हर कोई मतिलब घणो टाइम लॻी वेंदो आ पो, दर्शन लाए त ॾाढो टाइम लॻी वेंदो हूंदो काल भैरव जे दर्शन लाए।
न टाइम त घटि ई लॻंदो आ, एतिरो वधीक न लॻंदो आ। हो वक़्त जे हिसाब सां जे व वक़्त ते अगर वधीक भीड़ हूंदी त टाइम लॻंदो।
त कैं कैं ॾींहुं वधीक भीड़ हूंदी आ?
उहो त सूमर ॾींहुं वधीक भीड़ मिलंदी आ आर्तवार ओ त घटि भीड़ आ हुते, घटि माण्हू इन, आर्तवार ड़ींहुं वधीक हूनि
आर्तवार ऐं सूमर ॾीं वधीक भीड़ हूं दी हूंदी आ न। आर्तवारु उते लोकल होलीडे थींदो आ?
हा, न ॿाहिर जा बि माण्हू आर्तवार ॾींहुं जीअं शनिशर आर्तवारु आई टी वारनि जी छुटी छुट्टी हूंदी आ। त आई टी वारा चअंदा आहिन कि छा कंदासे हे
हा, अच्छा। त तव्हांजी मतलब उज्जैन जी मार्केट सत्त ई ॾींहं खुलंदी आ? जीअं असांजे हिते बेडागढ गढ़ में त छेंछर ॾींह मार्केट बंद रहंदी आ।
न असांजे हिते आर्तवार ॾींह बंद रहंदी आ।
आरतवार मतलब उहो ई चां थी न सॼी लोकल बाज़ार बंद रहंदी
हा, आर्तवार ॾीं बंद रहंदी आ।
सॼी बाज़ार बंद रहंदी आ, सभु दुकान बंद कंदा आहियो? तव्हां बासणन जी दुकानु ॿुधाई ही न पंहिंजी? अच्छा- अच्छा। त सॼी मार्केट बंद रहंदी इअं कि कुछु कुछु दुकायूं खुलंदियूं आहिन?
न महाकाल जे पासे जी दुकानूं त खुलियल मिलंदियूं खाधे पीते जी सब दुकानूं।
अच्छा!
बाक़ी कप कपिड़ा बाज़ार आहिन, बासण वारा बाज़ार आहिन हो मतलब सौ दुकांनु आहिन त हुनननि मां ॾह दुकानूं खुलियल हूंदियूं आहिन।
त उहे ॾह दुकान्यूं हाफ डे खुलंदियूं आहिनि, कि पूरो टाइम ई खुलींदा आहिनि?
हो हुननि जी जेतिरी देर थी वंञे। हुनन जो मन थींदो त रात तांईं वेयंदा न त अधु ॾींहं वेयंदा।
अच्छा, त मार्केट हूंदी आहे संडे ॾींहुं?
हा, हूंदी आ जें जेंजा घर उत्ते ई आइन, ॿ ॼणा संभालण वारा आइन उए बई बि राईंदा आइन। कि घरां अची व वेहणो ई त आहे, करणो छाहे पाण खे?
अच्छा--अच्छा, त मतलब खोलींदा आहिन त भीड़ थींदी थनि न मतलब?
हा, ईंदा आहिनि त हो रात ताईं विहंदा आहिन। अंउ ग्राहक न ईंदा आहिन त हली वेंदा आहिन पो, पंजे बजे हली वेंदा आहिन।
अच्छा, ऐं पूरी मतलब ईअं कॾहिं ईअं कान थींदो आ की पूरी मार्केट बंद हुजे जीअं असांजे हिते चेटीचंड हूंदो आ न, त असां सि्धियुन में कहड़ी बि दुकान न खुलंदी आ। पूरी सिंधियुन जूं जेतरियूं बि दुकान्यूं हूंदियूं आहिन सभ बंद रखंदा आहियूं।
हा, हो त असांजे हिते बि हूंदो आहे जीअं चेटीचंड वारे ॾीअ दुकानूं बंद ई रख अंऊ जेके खुलंदा आहिन पो हुनन खे पंचायत वारा वञी करे चांवर ॾेई वेंदा आहिन
अच्छा, उहो असांजे घर असांजे हिते भी थियो आ हिन दफ़े। की हिक कंहिं दुकान खोली हुई त पो उन जी दुकान ते वञी करे सभनी पंचायत अट्टो, तेल, चांवर इयो ॾेई आया हुआ। दाल
इहो सुठो तरीक़ो कयो थन इनन। हा, असांजे हिते बि हींअर ऐं उन जा वरी फोट फोटो भी खीचन, उहो सिंधी ग्रुप में भी विधन।
त हाणे खां सभ अवेयर थी विया आहिन।
ह
ऐं सभिनी खे जुलूस में अचण कमपल्सरी करे छॾियउं उतां जेको चेटी चंड जो जेको जुलूस निकरंदो आ। हुनमें सभ सिंधी फैमिलियूं सभु वेंदा आहिन।
जुलूस में छा वाहन रैली वगैरह भी निक निकरंदी आ तांजे हिते?
हा ॾाडो वॾो जुलूस निकरंदो आ। उन उन में ॿारन लाए इअ उठ हा हा, उठ निकरंदा आहिन, घोड़ा हूंदा आहिन। उनजे अलावा बघी हूंदी आ उनमे ॿारन खे विहारे छॾींदा आयूं। ऐं ॾाडा ॿार कृष्ण भॻवान ठवंदा आहिन, झूलेलाल ठवंदा आहिन मा माताऊं ठवंदियूं आहिन, कृष्ण भॻवान ठवंदा आहिन।
ह
ऐं पंहिंजा जेके सिंधी संत आहिन, जीअं साईं कंवरराम थिया
असांजे जेके मुंहिंजां जेके वॾा पापा आहिन जेके मुंहिंजा वॾा सहुरा उहे हमेशा उन जुलूस में कवर राम ठवंदा आहिन संत कंवरराम ठवंदा आहिन त हुनन खे हिक बुघी मिलंदी आ न त असांजे घर जा सभ ॿार असां हुन में विहारे छॾींदा आयूं
न असांजे हिते अहिड़े नमूने सां न थींदो आ असांजे हिते विंटेज कारूं वग़ैरह हूंदयूं आहिन ऐं को न को राक स्टार खे सॾंदा आहियूं
उहो असांजे हिते ॿिये ॾीह थींदो आ, असांजे हिते चेटीचंड जो प्रोग्राम टे चार ॾींहं हलंदो आ
न असांजे हिते चेटीचंड जो प्रोग्राम हिक ॾींह हलंदो आहे बाक़ी जेके आरतवार हूंदा आहिन हुनन में प्रोग्राम थींदा आहिन
न असांजे हिते वरी ईअं थींदो आ हिकड़े ॾींह चेटीचंड वारे ॾींह त सुबुह सभिनी झूलेलाल मंदरन में छेॼ वेॼ लॻंदी आ प्रशाद थींदो आ उन खां पो जुलूस निकरंदो आ जुलूस बि राति ताईं हलंदो आ, राति। त जो याराहि बि थी वेंदा आहिनि, ऐं जुलूस में ही एतिरो प्रसाद मिलंदो आ की की कुझु खाइण जी इच्छा न थींदी आ, हर किथे प्रशाद, हर किथे पाणीअ जी व्यवस्था हर ॾाढी सुठी तरीक़े सां व्यवस्था थी वेंदी आ। उनखां पो जुलूस बि ॾाढो वॾो हूंदो आ, हुनमें बैंड, बाजा, डिजे, ताश टा ढोल हर तरीक़े जा, उनखां पो ॿारनि ला ॼेक के करतबु ॾेखारींदा आहिनि, उहे हलंदा आहिनि अॻियां-अॻियां इहे माताऊं ठवंदियूं आहिनि, ॾाढो सुठो जुलूस निक निकिरंदो आ, ॾाढो ई सुठो, माण्हू भो पाल मां बि असांयो जुलूस ॾिसणु ईंदा आहिनि।
अच्छा, असांजे हिते त एतिरो वॾो न निकिरंदो आ। सुबुह जो वाहन रेरी निकिरंदी आ, हो नेपारनि ताईं थी वेंदी आ।
न न असां हिते त पूरी मतिलबु भोपाल मां एंट्री बंदि करे छॾींदा आहिनि, मतिलबु भोप भोपाल मां कोई कार, भोपाल लाल घाटी खां वठ की कोई कार बि अंदर न ईंदी आ बेड़ागढ़ में, लाल घाटी ते पूरा बैेरीगेडस लॻी वेंदा आइनि, कोई कार बि अंदर न अचण ॾींदा आहिनि, क्योकि हुतां खां पो सभु रस्ता बंदि थी वेंदा आहिनि। इयो जुलूस पूरे बेरागढ़ में घुमंदो आ। त पूरो रोड़ जाम थी वेंदो आ। त ॼेके इंदौर ऐं उज्जैन ऐं सियोर इहे सभु वञणु जूं ॼे के बसूं हूंदियूं आहिनि न, हुननि लाइ रोड डाइवर्ट करे छॾींदा आहिनि। उ ॿे तर्फ़ां वेंदियूं आहिनि। उन टाइम ते लाल घाटी वारे रोड खे बंदि करे छॾींदा आहिनि पूरे तरीक़े सां।
अएछ
हा, बैरिगेटस लॻाए छॾींदा आहिनि पुलिस ॾाढी घुमंदी आ। ऐं इन वरी माहोल में थोडा झगड़ा- वगड़ा बि थी वेंदा आहिनि। त पुलिस बि ॾाढी रवंदी आ, लेडीस पुलिस बि रवंदी आ। ॾाढी पुलिस रवंदी आ।
अच्छा तां सीओर विया आहियो कॾी?
हां हां सीओर त असां ॾाढो वेंदा आहियूं।
अ घुमणु
हा घुमण ई वेंदा आहियूं असांयो सीओर में केरु कोन रवंदो आ।
अच्छा
असां सीओर में गणेश मंदिर ऐं पिक्चर उते ईय पूरो ॾींहुं निक निकरी वेंदो आ, गणेश मंदिर वञो, पो पिक्चर ॾिसण वञो हली, पो उतांई होटल में रोटी टी खाईय ढाॿे ते
अच्छा, मां त सीओर आयो आयां उ ब बाबा आहिनि न बाणेश्वर बाबा बागेश्वर धाम, हा मां उते आयो आहियां।
अच्छा उते मां कॾहिं कानि वई आहियां।
हा उहो सीहोर खां असां उज्जैन मां वेंदा आहियूं त सीहोर खां पहिरियों ईंदो आ उहो।
अच्छा त हुते मतिलबु हू शायदि अलाए रुद्राक्ष हा
हा शिवजी जो मंदिर आह सुठो।
त उते उ रुद्राक्ष हमेशा मिलंदो आ?
न हू पो प्रोग्रामनि ते मिलंदो आहे खाली!
अच्छा उहो मां ॿुधो आहे उतां जो असांजे स्कूल जी हिकु टीचर आ उहा ॾाढो वेंदी आहे!
उहा उनमें ॾाढो विश्वास आहे उनजो!
हा हा असांजे इते विया‌ आहिनि खोड़ माण्हू उन्हनि जे
हा-हा पर असां अॼु ताईं न विया आहियूं असां सिर्फ़ु सीहोर सीहोर ऐं सीहोर मां ई रिटर्न ईंदा आहियूं उन खां अॻियां न वेंदा आहियूं! असां इहो धाम वाम अञा न विया आहियूं!
केिन असांजे बेरागढ़ मां ॾाढा माण्हू वेंदा आहिनि कुबेश्वर धाम चवंदा आहिनि न शायदि हिन जो नालो कुबेश्वर धाम आ!
हा!
हा इहे बा प्रदीप मिश्रा करे कोई आहिनि संत! उहे शायदि प्रवचनस वग़ैरह ॾींदा आहिनि पंहिंजा! टी वी में बि शायदि उनजो ॾेखारींदा आहिनि जी- जी -जी!
हा पोइ कल ॻाल्हायूं
ओके जय झूलेलाल!